हेलो की हाल छी ह की हाल छै
नीक छियै हँ सब ठीक छै
आहाँ के मम्मीजी आ बाबूजी सब नीक छै
हँ सब नीक छै
अहाँके खाना पीना हो गेल छै
हँ हो गेल छै अहाँके हो गेले छै
हँ हमरो खायक पियैल तऽ हो जाइ हो गेल छै की की खयलीहे
चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी सलाद खयलियै हे
ओ बढ़िआँ रह लागै छै
ह
आंय हेलो बोलियए भात दल तरक गाड़ी नीक लागै छै
हँ ठीक लागै छी नीक लागै छी
हँ हमरो खूब नीक लागै छै आओर बताउ ओन्ने बरसलै कि न अभी तक बारिश एने तऽ खूब पानि बहय छै
हँ इधर भी बरसै छै हँ
एने अभी बरसे न छै नहि तऽ खाली आनिए बहय छै
एय जग तऽ बरसे छै
पता ने ना एने ना बरसै छै एने खाली आनी बहै छै हमर तऽ मम्मी सभ छते पे छै अभी तऽ अगर बरसतै तऽ ओखनी के अभी तक नीचे ना आ गेल रहतियै अहाँ घरमे छी का
हँ घर मे छी नहि घर मे ना छी घास करै छी माल गाय है ने को थोड़ा खिला दै‌ छिय हम दाना सने त
ओ गाय के दाना पानि देबै छी
हँ
गाय बढ़िआँ दूध देबै छै
हँ दिबै छीय
गायके बछड़ा उछड़ा छै कि ना अभी
ना गाभीन छियै अगला महीना मे बिआइ छै
ओ तऽ रहू तऽ ठीके छै तऽ हमरा खीरसा दे जाएब
हँ ठीक छै
खिरसा होकै छै
हँ खीरसा पहुँ पहुँचा दै छी हम
हमरा खूब नीक लागै छै खीरसा हम खूब लइकामे खाइ छी आब त केकनो मिलबे नहि करै छै
हँ अब न मिलै छै जे
हँ बोलू
अब कहाँ उतना मतलब गाय पोसै छै कोइ कोइ पोसै छै
हँ एगो हमरो घरके पीछे एगो आदमी छै तऽ उहे कबो कबाल दे देबै छै उहे तनि बढ़िआँ से हमनि के खा लेबै छी नहि तऽ कहा कोनो मिलैत छै खीरसा ई सभ ने
हँ हँ हँ अच्छा बियाइ छै ने तऽ हम पहुँचा देबै छी
हँ हँ ठीक छै आओर बताउ अहाँके आहाँ के खाना अहाँके खाना पीना सब नीक छै खा लेल लै छी।
हँ खा लेल लिय।
ई की खैले छी। हँ हम खा लेले छी।
की खलियै यए।
हम खयले छी भात, दाइल, तरकारी। आ गाँम में म छीयै अहाँके की अभी शहरमे छीयै।
गाम में मे छी।
गाँवमे तऽ कोनो दिक्कतो नहि होकै छै न।
हँ पहले ल आब गाम में ना दिखे छै लोग कम दि। कि सी सब अपना अपना काम मे व्यस्त छियै। उधरसे बकरी बोल रहे छै।
हुं। अरे ओ आदमी सब बान्ह के। आ आदमी सब बान्हके चल जाइ छै ने। तऽ ओह मतलब की बारिश। होइ छै तऽ ओखन के बारिश। से तऽ उह मतलब अभी बोलै छै गायोने बोलै छै समझली।
अच्छा ठीक छै।
ओसभ बान्हके चल। सभ बान्हि कऽ चलि जाइ छै बारिश -उरिशसँ अबै छै तऽ ध्यान नहि देबै छै सभ व्यापारी हो गेल छै आब ककरो मतलब ककरोसँ लगाव नहि छै जानवरे उनवरसँ सभ अपन अपन निकालै छै न।
हँऽ। हँ बतै छै ने मौसममे आज। सब ठीक नीक छै।
मौसम तऽ आज नीक छै आज सवेरे जितना गर्मी रहलै सभ नीक छै अभी अभी एकदम खूब बढ़िआँ वर्षा होइ छै खूब बढ़िआँ लागै छै की।
हँ अभी तऽ बहुत अच्छा मौसम छै ने अभी तऽ। पकौड़ी खाने का मन करै छै न।
हँ बारिश बरषा मे पकौड़ी खाायके तऽ एको अलग ही माजा छै हम तऽ खूब ढंग के खाय छी हम खूब बढ़िया से। खाइ छी कभु कभार पकौड़ी अह हमेशा खाइ छी, अहाँ कभु खाइ छी की।
हँ हमहूं कुछो -कुछो खाय छीयै बारिश में।
अहाँके की अहाँके की चीजके पकौड़ी खूब नीक लागै छै। हमरा तऽ गोभी के पकौड़ी खूब नीक लागै छै।
गोभी के नीक लगै छै ओ प्याज के पकौड़ा नीक लगै छै।
प्याज के कचरी होकै छै कि पकौड़ा होकै छै।
हौ ए और जे मेथौरी के पकौड़ी नीक लागे छै।
ओ अहाँ मेथौरियो के पकौड़ी खाइ छीयै की।
हाँह
हम तऽ आजतक नहि खाइ छी मेथौरीके पकौड़ी हम आजतक कबहु खेलियै मेथौरीके सब्जी खूब खाइ छी।
उसका पकौड़ी भी बनै छै।
ह्म
आम खाइ छियै आम के सीजन में।
हँ आमके सीजनमे आम न खाइ छी तऽ कब आम ख रहो गजबे बात। करै छी एखनि के आम अहाँके। खैले छी।
हँ हमु आम खूब खाय छी।
अखनि के आम बड़ा नीक लागै छै बड़ा नीक अखनि जो जारदा छोट छोट होइ छै ने ओ खूब नीक लागै छै नऽ।
हँ
ह तऽ उएह हम खूब खयले छी।
ओर बताइ न लीची भी खा रह रहल छै
लीची हम न आ जात जादा खाइ छी लीचीमे ने पिलुआ जल्दी खूब फड़ा जाइ छै एहि लए हम लीची जादा नहि खाइ छी अहाँ लीची खाइ छी अहाँ लीची खूब खाइ छी की
लीची तऽ इ साल कमे खाय छी बहुत मतलब कम होइ छै आ महंगा भी बहुत बाजार मे बहुत महगा मिलै छै
हँ लीची तनि महंगो मिलैत छै दू सए रुपए सैकड़ा देबै छियै एहि बड़क बाजारमे लीची
दू सए रुपए सैकड़ा चार सए रुपए साइ का मिलै छै बाजार मोतिहारी बाजार मे
ए तऽ रौआ लोग खूब महग खाय छै हमनीके मोतियारी रहत रहै छी नु तऽ हमनि के तऽ मतलब सौ सौ रुपआ सैकड़ा खाय रहले अस्सी रुपआ सेकड़ा हमरा घरे आ के दे देव रहले बच्चा सब जैसे लीची सब तोड़ तोड़ के केकरो पेड़ परके आ ओसभ बच्चाभ बेचतियै तऽ हमने खूब खैतियै खूब ओखनिएसँ खरीद खरीदके
चलु नीमन गियल उल अथ बीन बीन के बेचै छै से
नहि खूब नीक खूब बढ़िआँ रहैत छै लीची केितना गिरती है पूरा मतलब पाता उता सब तोड़ ताड़ के ले आबे छियै सब बेचैत छियै छोट छोट
हँ बेचे छियै पहिले लीची बहुत भेज रहे छी अपना उतना हो कसी
हँ अब तऽ मतलब मोतिहारी मे दिक्कत ई छै कि ओन्ने लीच ची के पेड़ बड़ा कम छै नु, त लैको सब मतलब ना बेचै छै तुड़ ताड़के त ओखनि के त मतलब जेकरा पास गाछी छै उहे ने खतियै लै छै। आ जेकरा बाद गाछ न छै त ऊ वैह तो कहै छौ खााय के मन करे छै त ओ लीची खरीदिये के खेतै, ए लौस महग बेचै छै न तैयो लेकिन खुब महंग ना हो गेल छै, चार सौ रुपया सैकड़ा बेचै छै।
महग त हो गेले छै।
अहांके लीची कैसे खाइ छी अहांके लीची खरीद के खाय छियै कि अहांके भी गाछी छै।
छै गाछी पर कभी ना भेल छै, खरीद के खाइ छियै।
एहि बेर गाछी पे न पाकै छै कनडिकी
पकै छी अभी न पकल, अभी न पकै छियै, पाकै के बादमे पाकै छियै।
अब कब पाकतै, अब त लीची के खतम हो गइल।
लीची ना आनै छियै।
कथि आम के बात करै छी, हं आम, आम, आम त सही बोललियै, आम त हमरो गाछी पर एहिबेर खुब पाकले छै, इहां पर ते ओहि दिन जारदो आम दे गेले छै वेपारी।
बस केलियै, और बताइए न पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलै छै। की
हां और सब नीक चलै छै, कोनो दिक्कत ना भेल छै। अहांके तरफ बिजली कटि गेल छै कि
हां बिजली कट गेल छै।
हां इ त अब शत प्रतिशत फिक्स छै कि आंधी आ बारिश होइ छै त अपन गांव में बिजली कट जाय छै। छि ना
हां हां, तोहर मे लिक कि नाक कटै छै न।
हां शहरोमे कटि जाइ छै लेकिन शहरमे दिकत इ छै कि शहरमे खुब लोक जैसे हि बिजली काटै छै सारा गोटा फोन पर लागि जाइ छै। त ओ कारण मतलब कि ना काटै छै जल्दी। और और बताउ अहां के मम्मी लोग खाना बना लेबै, लेलै कि रात के खाना बनी अब।
रात के खाना बनबै छै माताजी।
ना नास्ता उस्ता कर लेबै छै अहांके।
हां नास्ता उस्ता कर लै छी।
चलू तऽ ठीके छै अहाँसँ बात कर कऽ खूब नीक लागलै फेनो बात होइ छै
ठीक छै